हा, जय झूलेलाल हा जी ठीक, बढ़िया बढ़िया तव्हां ठीकु आहियो?
बढ़िया, तव्हां काथा ॻाल्हायो था?
मां अमरावती मां, तव्हां किथां ता ॻाल्हायो?
काथऊं?
अमरावती तवां किथां था ॻाल्हायो? रायपुर, अरे वा रायपुर त डाढी बढ़िया सिटी आ।
हा, रायपुर त बढ़िया आहे।
हा, छत्तीसगढ़ साइड असां बि हाणे घुमी आयासीं रायपुर में।
अच्छा
हा, असांजी निणान जी नि मतलब निणान असांजी हुते ॾिनल आ कज़िन
अच्छा अच्छा
हा, त हुन जी हाणे ई शादी थी।
अमरावती में का काथे अमरावती में?
अमरावती में रामपुरी कैंप।
अच्छा रामपुरी कैम्प। न न मांजी मासी रहंदी आ हुते। असां कढी न आया आहंयू? हा
हा हा, सुठो तव न बढ़िया तव न।
हा, हुते सिंधी आहिनि? अच्छा, घणा सिंधी आहिनि हुते?
आहिनि इअं मतिलबु लखनि खां मथे आहिनि सिंधी हिते।
अच्छा अच्छा, हा, अमरावती में त खैर खोड़ सिंधी आहिन। अच्छा अच्छा, रायपुर में त हिते आहिनि खोड़ सिंधी आहिनि ॾाढा।
अच्छा
सभिनि खां वधीक त, रायपुर में आहिनि। हा हा, खोण इन।
अच्छा अच्छा, ॿियो त्योहार वग़ैरह मनाईंदा झूलेलाल वग़ैरह? जयंतीे टेऊराम जी। हा, तव्हां वेंदा आहियो?
हा हा असां वेंदा आहियूं परीय खां त चालू थियो आ।
अच्छा असां हितां शुरू थींदो न हाणे बस झूलेलाल जी जो सभ
हा सोलह जुलाई खां चोवीह अगस्त ताईं न।
अच्छा अच्छा, ॿियो तव्हां छा कंदा आहियो दीदी?
छा न मां त हिते बसि तव्हां सां ॻाल्हायांव थी।
न त तव्हां छा कंदा मतिलबु न त?
अच्छा मां न हिते पढ़ंदी आहियां ट्वेल्थ क्लास में आहिय मां त
हञ ट्वेल्थ में आहियो तव्हां?
हा-हा अच्छा तव्हां हाउस वाइफ आहियो?
हा हा मां हाउस वाइफ बि आहियां और तयली क्लासेस वठंदी आहियां अकाउंटेंट बि आहियां मां।
अच्छा अकाउंटेंट आयो अच्छा-अच्छा प्रोफेशनल, ईंदा थव ॿार?
हा-हा घर में टेल क्लास
अच्छा-अच्छा घणा वठंदा आयो फीस?
जी तव्हांजे बाॼ में डाधो आवाज़ तव तहां थोरो हेॾे अची थोरो पासीरे ॻाल्हाए सघो था मूंसां?
हा हा एक्चुअल में न मां ॿाहर थी हुयम हा-हा तॾहिं आवाज न ईंदी हूंदव
हा हा मुखे थोड़ी आवाज़ पई अचे वई मां टेल क्लासिस वठी वठंदि आन इअं मतलब बेसिक खां वठंदी आया, डी आर सी आर एंट्री वग़ैरह
अच्छा-अच्छा मां ब कॉमर्स स्ट्रीम जी इच आयन, हा।
हा तैली मां ऑनलाइन बि सेखारींदी आह इयं त
अच्छा ऑनलाइन सेखारींदा आहियो पो फीस घणी वठंदा आहियो?
ऑनलाइन जी पंज हज़ार वठंदी आयां और ऑफलाइन चार हज़ार वठंडी आहियां।
अच्छा अच्छा
हा-हा जीअं टिन महीनन जो कोर्स कंपलीट थी वेंदी आहे त कंहिं क जॉब बि करे सघंदो आहे मां जॉब ऑफर बि कंदी आहियां।
अच्छा-अच्छा जॉब वॉब बि ॾींदा आहियो, ऑनलाइन जॉब ॾींदा आहियो न?
ऑनलाइन त न कीअ फ़िलहाल में की क्लासिस ई चालू आ।
अच्छा-अच्छा न-न ऑनलाइन जॉब न ॾींदा आहियो न।
जॉब फिलहाल आयो न ऑनलन जो कुछ कम अमरावटि ती कीअं हेॾो डेवलप न थ न इअ मेट्रो सिटी काने न अमरोती अञा। अञा डेवलपिंग थिए थी त जंसां हिन ग्रोथ हा रायपुर में किथे रहो?
असां रायपुर में लाखी नगर।
लाठी नगर अच्छा-अच्छा गुरुूद्वारे वग़ैरह वेंदा हूंदा न हुते गुरुद्वारो आ न? हा हा गुरुद्वारा टिकाणा उई असां वियासीं। त शहर सुञाणोस इहो असां लाठी नगर जी-जी
गुरुद्वारा
हा असां अमरावती में आ न गुरुूद्वारा हा ॿ गुरुद्वारा ट्रे गुरुूद्वारा आहिन अमरावती में टिकाणा चङा आहिन असांजे गली में हिक टिकाणो आ निरंकारी सत्संग, मां निरंकारी आया
अच्छा निरंकारी आयो अच्छा-अच्छा सदाण दरबार
शनानि दरबार मतलब केड़ो मतलब की?
छहदाणी दरबाद साई गोबिंद्र
गोविंद राम अच्छा-अच्छा सुठो आ, इहो बि ॿुधण लाइ मौक़ो थो मिले ई।
हा भई त तव्हांजो हुते त अथव दरबार अमरावती में वॾी?
हा आहे या
हा हिते आहे मुंजी मासी ॿुधाईंदी आ न आहे।
अच्छा, तव्हांजी मासी बि हिते रहंदी आहे, केरु तव्हांजी मासी? तव्हांजी मासी केर थव?
मांजी मासी आहे न, हुते हिक उते रहंदी आ केड़ो अथव इते स्टेशन वट
स्टेशन वट त, ईएं त इरविन चौक बि आ, कठोरा रोड आ।
हा, न कोई धाम आ छा? सतराम धाम।
हा हा हा, सचो सतनाम। हा हा, अच्छा उता रहंदा एन, तां आया आयो न मतलब अमरावती?
छा ता चओ? हा हा, मां हिक बार अची चुकीआं।
अच्छा अच्छा, सुठो तो न बढ़िया।
हा हा, हा, तहां अचो कॾी रायपुर।
हा हा, असां रायपुर आया, हाणे ॿुधायो मां न शादी में आयायूं असां, हा हाणे अञा शादी थी हुई डिसंबर में। मुंजी निराणन जी कज़न जी, हा लालवानिन जे घर में ॾिनल एन।
कीअं लॻव रायपुर?
रायपुर त बढ़िया लॻो न।
बढ़िया, हा हा, न ख़ैर हिते सभ सु हिते सुठा ई रहंदा एन, खेरु ईएं त।
हा न जिते मतलब, पैंजो पाण खे हेॾो सुठो लॻंदो आ न, कमफर्ट ज़ोन त सभ सुठो ई लॻंदो आ उते बि।
सहीचओ ता, अमरावती बि मस्त आ हिकदम, माण्हूं मिलनसार एन सुठा।
हा
हा, वई त, तां तहांखे घणा ॿार तव?
जी
तांखे घणा ॿार?
मुंजी न हाणे अञा शादी थी आ, हा ॿ साल ई थिया एन ट्रे।
अच्छा अच्छा, ॿ ट्रे साल, अच्छा अच्छा अमरावती तीन मई थी तव? अच्छा अच्छा
हा हा
पहिरों, पहिरों काथे रहिंदा हुयव पेका?
जी
पेका काथे तव?
मुंजा मुर्तिजापुर में।
अच्छा, इहो काथे आ?
इहो, मुर्तिजापुर, घंटो ई पंध आ।
अच्छा अच्छा, हा रोटी कई तव? चांइ किथे थव? अच्छा अच्छा रोटी खा कर तौ हाणे?
हा, रोटी खां, टाइम आ न, शाम जो ई टाइम आ न।
अच्छा अच्छा, छा करदौ अॼ?
अॼ त रोटी न कंदम न रात शाम जी, ॾींह तक रोटी थी वाङणन जी भाॼी की असां ने
अच्छा अच्छा वाङण हा, उते त्योहार मल्हाईंदाएन?
हा हा सभ, सभ त्योहार मल्हाईंदा एन, सभ हा हा महालक्ष्मी लक्ष्मी सगड़ा वग़ैरह, गणपतियूं, हा माताऊं सभु सभु। तव्हां बि मल्हाईंदा हूंदव न मतलबु तव्हां बि रखंदा हूंदव न?
सभु सभु हा हा सभु सभु सभु सभु हा कोकी हा हा सभु सभु, हाणे त नागपंचमी बि अचण वारी आ न?
हा, हा, न अंसा नांग पचंमी न मल्हादिंया आहिंयू। असां वॾी थधडी मल्हादिंयाआहियूं।
कंहजी कंहजी रीत न हूंदी आ न। हा, हा, न, न, सूठो आहे। हा हा असां सब सब हा असां सब। हा, हा हा, हा तहां राधा तहां निरंकारी आहियो?
हा, निरंकारी, त तहां ट्वेल्थ में छा खयों अथव?
मां कॉमर्स, चयो माव न कॉमर्स जी स्ट्रीम हा, हा।
याव धियानि लहि वियो।
हा न, न काॅर्मस स्टीम सां आहिया मां।
हा, सुठो थो न, बढ़िया क्लासिस वग़ैरह वेंदा हूंदव न?
हा, हा, मां वेंदी आहियां न, स्कूल वेंदी आहियां।
हा, सुठो आ न। अच्छा तव्हांजो त स्कूल हूंदो आहे, कॉलेज न हूंदो तव ईलेवेन्थ?
हा, न, न हूंदो आ न, असां तहांजे हूते इएं अथव इलेवन, ट्वेल्थ इस कॉलेज़ असांजे हिते स्कूल आहिनि।
न, न अच्छा एम पी स्ट्डी आ न तॾहिं।
हा, हा उते मध्यप्रदेश स्टङी आ इते ॿि आ छत्तीसगढ़ वारा आहिनि हि ते हा हा
हा सुठो थव न बढ़िया। हम्म हम्म सब बढ़िया सब बढ़िया। तहां ॿुधायो सब बढिया? हूं, ॿियो बारिश आहे हूते रायपुर में?
रायपूर में न अॼु त मौसम ईअं कान्हे चारि ॾींहं पहिरियों त
हा, असां हिते बि खोड़ बारिश ही। च असां बि जिखां बि फोन ते ॻाल्हायो चवनि बारिश ही काने ब
न, न हिते त खोड़ बारिश आ खोड़। हा, तव्हां घणान ॾींहं खां थियाआयो ग्रुप में एड?
मांखे ॿ ट्ऐ ॾींहं थिया आहिनि दीदी।
अच्छा त कॉल वारो ऑप्शन अची वियो तव तव्हांजे में?
कॉल, मां तव्हांखे तॾहिं कॉल कयो, न माने मूंखे कॉल जो ऑप्शन अची वियो आ।
माखे हिकु हफ़्तो थी वियो आ, लेकिन मांजे में
हा, चवनि था भई र्सवर डाउन आ न तॾहिं करे। पो जीएं इ सर्वर अची वेंदो हा पो तव्हांखे पाण ई अची वेंदव मथे फोन अ फ्रैंड अची वेंदव इएंं लिख़ी करे। हा, हा अवेलेबल टास्क बि अची वेंदव त कान, तव्हांखे सभु ॾिसणअची वेंदव।
हा, हा, सही चओ था। हा न, न हाणे रात जो रोटी छा कंदव?
हाणे त असां दाल चावर ई कंदासीं तव्हां छा सोचियो तव?
असां त चांय कोकी ही ही ही। हा, अॼु मौसम थोड़ो इएं आ न मटियल त चांहि कॉफ़ी सुठो आ।
हा, ठीक है। हा बढ़िया
ऐं वरी असां हूते चालिये में बि वेंदा आहियूं त हूते बि खोड़ प्रसाद मिली वेदो आ।
हा, असांजो बि चालिहो चालू आ न, उते बि मिली वेंदो खोड़
हा, हा, बढ़िया सां खाई वठ माण्हू हेतिरो मिलंदो आ, हा, न, सही चओ था न। हा, वही त!
ॿियो, हाणे तहां छा सोचयो थव रोटी रात जी? चांय कोकी! अरे वाह, त छा, घर में घणा माण्हू आहियो तहां?
असां टे भाउ भेण ऐं मम्मी पापा पंज ॼणा।
अच्छा, तॾहिं करे, सुठो थी वेंदो बढ़िया।
हा अंउ मंहांजे भा, पीउ अंउ भाउ खे त ॾाढी वणंदी अथसि चांय कोकी।
अच्छा सुठो
अंउ अज एकादशी बि अआ त असां थोङो चांवर न खाईंदा आहियूं।
असां बि एकादशी चांवर न खाइंदा आंयूं, अॼु एकादशी त कान्हे!
न असांजे हिते न अधु माण्हुनि अध कई थन अंउ अध कल।
माणू अु क पर असां न अॾु न कई आ, असां सुभाणे कई असांजे हिते।
अच्छा न न, कन न हो उन चयो जो महाराज वग़ैरह आहिन न कल उननि जे लाए आ, अॼ असांजे ला ए चई तन, ग्रहस्थ लाए।
अच्छा, सुठो आ न। हा, सुठो थव न! हा, जी- जी हा। ॿियो सब बढ़िया, सब बढ़िया।
हा सही आ न, हाणे त अचानक त पूरो मौसम मटिजी वंञे थो बार बार।
हा हा, त मौसम मटजेई थो न। ह जी हा न, गर्मी बि खोड़ थी वई आ।
उवई त समझ ई नथो अचे छा थो थिए मौसम जो।
उवोई न मौसम मेन आ, बारिश थिए त गर्मी लहे पूरी।